हेलो।
हँ हँ की हाल समाचार यौ।
ठीक-ठीक-ठीक। ठीक अपन-अपन
बड बढ़ियाँ, बड नीक, अपन बड बढ़ियाँ, बड नीक
वाह-वाह-वाह-वाह। बस एखन की हेतै पुरने पाप झेल रहल छी। ह्म्म।
पाग
हैं।
मतलब सुहा ग लो।
और किछ नै नै हाँ साएह सब छै हाँ-हाँ।
चा भोजन भात भेलै कि एगदम बढ़िया भोजन-भात की सब भेले हन
कहाँ कोनो खास
ने तऽ आमक समय चैल रहल तेज गरमी मे ए कोन-कोन प्रकारक आम सब खेलौ हन।
बहुत रास छै कलम गाछी के, हाँ एकटा अहाँ के गुलाबखास के नाम अपना सब दिस बड़ा प्रसिद्ध एछ।
हाँ जत रहै छै।
जरदालु भऽ गेल, जर्दा भऽ गेल। सपेता भऽ गेल। हाँ कनि-मनि दशहरी आब सोहो उतरल ए मार्केट मे। हाँ कृष्णभोग भ गेल, फेजली भ गेल। बड़
बड़ विन्यास भ गेलै पूरा ए, हमरा तऽ रहिये कि गर्मी के समय मे जखन आमक ज समय छै। ते मे भोजन-भात पर कम और आम पर ध्यान देबाक चाही विशेष।
सहीये ते जी
त फेर ई भेटे वला उहे नै छै।
भे टे वला छै, एगला साल फेर हे ते
उहाए ने कहै छी तऽ जखन समय एकर आएल छै ते ओय समय मे उहाए चीज करय के चाही।
हाँ पूरा संयमित भऽ के
हाँ संयमिते भ ब आ आमक समय के बाद जौ आर आ आ कहलौ जे आमक समय के बाद जो आम खाय के इच्छा हुआए। त ओय ले अम्मट बना के राएखली।
आ उत्तम-उत्तम।
छै कैला
उत्तम विचार
बम आएल हल। किछ नवका गप्प। और सब ठीक, किछ नव का गप्प सुनबा मे आएल हन ते विचार केने छी काएल उम्हूर के यात्रा करब। ई विचार सुनबा नबका गप ई छै जे बैलराजगढ़ मे किछ पुरातत्विक विभाग के जे लोकैन सब छलाए से कि जे प्राचीन हाँ प्राचीन व्यवस्था के जे किला सब जेते छै महाराजा सब बला, हुनकर सब बला खो अ की हय छै खोज-बीन भेले हय।
वाह-वाह-वाह।
के चर्चा के विषय बनलै छै एखन से ते इहाए हम कहलियै जे एकर विचार केने छी जे काएल खनि छै नै से उम्हूर
दम यात्रा करू आ यात्रा के वृतान्त जे छै से जरूर हाँ।
एकदम सुनाएल जाएत ई बला वृतांत, निश्चित निश्चि
ई सब हजारो साल मे एक बेर होय छै।
ई बात छै।
ह्म्म, एला तऽ हम करियौ दस मिनट मे करै छीये दस मिनट मे करै, ठीक-ठीक-ठीक।